आइ हँ गोर लगै छी दीदी
खूब खुश रहू बैन गेलै नाश्ता पानी
हँ बैन गेलै की हाल चाल हइ
बढ़िया अपन कहियौ
अच्छा बढ़िया अइ हमरो ठीके छै हँ ठीके छै हमरो की सब करै छी
सिक्किम किछ नय करै छी एखने खा नाास्ता बना कऽ नाास्ता बना केँ एखने हटलहुँ हेन आब जाई छियै खाना काज सब करब खाना बनैब अहाँकेँ बैन गेला अहाँ की करै छी
हमहूँ किछ नय हमहुँ एखन बैसले छी
बैसले छी की सब बनेलहुँ हन
भेजलहु एगो छलोह हे जलखे बनेने तऽ बौआ एना केँ नय बनबे छियै घुघनी भु
हँ हँ
इज कऽ से छेल बोआ सबके मन लागल बनेलियै ओकरा राइते मऽ छलियै
केना बनेलियै घुघनी हँ
ओ बादाम केँ अहाँ फूलै लऽ धऽ दियौ राइते मे अगर भोर मे बनेबै तऽ राइत मऽ धऽ दियो आ राइत मे बनेबै तऽ
हुँ
तऽ भोर मे दी आ ओहिसँ बारन भऽ जाइ छै नीक केँ होई छै आ तकर बाद अहाँ प्याज काइट लियऽ मिचाई काइट लियऽ टमाटर काइट लियऽ ओहिमे अहाँ पहिले प्याज केँ टमाटर केँ मिरचाई केँ कनि भु भूज लिय तकर बाद आदी के लहसुन के
हेलो
ओईमे आहाँ
हूँ
खसा दियौ तकर बाद तखन ओहिमे बादाम खसा दियौ
हूँ हूँ
आ बादाम खसेलाक के बाद ओहिमे नून धऽ दियऔ हरैद धऽ दियऔ बुकनी ध दियौ ओ के बाद ओकरा भुज क आ तकर बाद उत उतारकाल मे ओहिमे कनि गरम मसला चाहे मीट मसला कनि खसा दियऔ बड सुंदर हयत खाय मे।
हूँ
आ अपनो खाब बच्चो के देबै तऽ बच्चा सब के बड नीक लागै छै रोटियो संगे खालेत भातो नी खालेत बड्ड नीक लागै छै ओ अचछा नै बनेलिया आहाँ। हँ हँ बना कऽ देखियौ न बच्चा सबके नीक लागत खायइमे। हँ आय एखने धऽ दियौ न रातिमे बना लेब। एखने एकटा बत।
हँ एखने धऽ देबै रातिमे।
मे धऽ दियौ बादाम खा लेब हँ। नीक हएत। आर सब कहियौ आर की सब
हँ हमहूँ राति मे बनेबै बढ़िआं।
अच्छा
किछ नै करै छी एखन बैसल छी।
अच्छा अच्छा अहाँ की सब बनेलौ हँ जलखै मे बौआ सबके।
हम बनेलौ कटहर के सब्जी आ रोटी।
अच्छा अच्छा क कटहरोके सब्जी अहाँके के कए प्रकारके होइ छै अहाँ कोन प्रकारके बनेलौ हँ
हम बनेलौ हन को के अगबे को के सब्जी नै बनैया।
तीन चारि रंगके
ओकर अथी हूँ अगबे कोऽ के स सब्जी बनेलों हन बाकी सबटा कमरी सब निकाल के फेक देलियै। हँ हँ
हँ हँ आ को के उसैन कऽ कि अहिना तैर कऽ।
ओनाही तैर के फेर ओहिमे तैर के निकालि लेलियै प्याज लहसुन टमाटर सब। टा के मसाला बनाके आ ओहिमे फेर कट को दऽ देलियाय फेर बुझ भाएज के हलका पैन दऽ देलियै।
अच्छा अच्छा सुखा ले ने बेसी रस ने बेसी। सुखाएल बिछ बिछवा वाला बना लेलियै। हँ रोटियो मे खाउ भात। तो मे खाव जै मे खाएब तैमे नीके लागैत रहै छैय। हँ बच्चा सब ओहो सब्जी बड खाइ छैय। हमरो बौआ सबके नीक लगै छै कटहरके तरकारी।
हँ तऽ एखन अगबे कोऐ वला सब्जी एखन नीक लागै छै न
हँ हँ आब कमरी जुआ गेलै नय नय। हँ हँ तबो नै नीक।
आओर सभ कहूँ भऽ गेलै पूजा पाठ भेलै नहेलहुँ धोलहुँ।
नय नय नय नहेलो आब नहायब।
अच्छा अच्छा आइ तऽ सुकर अछि सन्तोषी माता केँ अय।
हँ आय हुन माता रानी केँ छैन
हँ हँ हँ आइकेँ दिन खट्टा नय खेबाक चाही जो भऽ सकय तऽ।
हँ
हँ नीक रहैत छैन माता रानी प्रसन्न रहै छथिन खट्टा नय खाय।
हुँ हुँ
हँ हँ आओर सब कहियौ।
नहेलहुँ
हँ हम तऽ नहा लेलहुँ बड़ी काल हम भोरे नहा लै छी हँ नहा धो लेलहुँ तकर बाद अपन सभ काज कऽ कऽ बौआ सभके अपन इसकुल पहुँचा देलहुँ।
हुँ बढ़िया अछि अहाँकेँ। हम बैस जाइ छियै नऽ एखन हमर भाय आयल छथिन। तऽ हुनके सँ गप करऽ लागै छियै।
हँ हँ नीको लगैत रहे छै भाय बहिन रहे छै लग मे तऽ बुझाइत नय रहे छै जे दूर मे छी बुझाइत रहै छै नहिरे मे छी
हँ हँ तहन आओर सभ कहियौ
अहाँ सभ तऽ ठीके अछि इम्हर
हुँ मौसम केहन अछि गर्मी बड्ड अछि
आँ गर्मी बड्ड अय लेकिन हवा बहै यऽ नऽ तऽ ताहिसँ ओतेक नय बुझाइत छै रउदो छै तऽ नय बुझाइत छै
हुँ हुँ
ताहि दुआरे आओर कहियो अहाँकेँ माँ सभ ठीक छैथ
हँ ठीक छै मधुबनी केँ इन्द्र पूजा बड्ड नीक होइछ नैय
हँ बड्ड नीक होइ छै आउ नऽ एकबर देखऽ लऽ
हँ एक बेेर एब्बे अहाँ सब तऽ जायत हैब देखे लऽ
हँ हमसभ जाइ छी हमरा सबके तऽ लगे मे होइया तऽ हमसभ तऽ जाइ छियै
हुँ
अगिला बेर तऽ जलपरी सभ आयल छलै बड्ड नीक लगलै देखयमे झूला सब लागल रहे छै रंग बिरंग केँ भगवान सब रहल मीना बाजार सब हरेक माल केँ समान सब अहाॅंकेँ सभटा चीज रहत तखन अहाँकेँ अपन सभ केँ जे मिथिला केँ मुरही कचरी चॉप छै ओहो अहाँकेँ हरेक जगह भेटत मेला मे हँ आर किछ लोक खाए नय खाए लेकिन झिल्ली कचरी कीन केँ लोक खाए लै छै
खाइये लय यऽ हँ
हँ तऽ बुझाइत रहै छै जे अपन गामे मे छी
हँ
ताहि दुआरे आउ एक बेर अहूँ देखऽ लऽ इन्द्र पूजा मधुबनी केँ
हँ एबै एक बेर
हँ हँ
हुँ बड्ड नीक होइ छै दीदी छलखिन नऽ हमर एगो ओ कहै छलखिन बड्ड नीक होइ छै इन्द्र पूजा
हँ बड्ड नीक हमसभ तऽ गेल रहियै पोरका साल देखऽ लऽ तखन एहि दिनमे अहाँ केँ सौराठ मे जग भेल छलै यऽ चंडी यज्ञ भेल छलैन हन से बहुत निक ओहो बड्ड निक छलै यऽ लेकिन अहाँकेँ पाइन जे भऽ गेलै नऽ कनि तऽ कनि पाइन लऽ कऽ दिक्कत जकाँ भऽ गेलै पाइन रहै सौसे लाइग गेल लेकिन तैयो अहाँकेँ कमी टी सब बड नीक व्यवस्था केने रहै एको रती नय बुझेलै जे पाइन छै सब जाइ अबै ओहो मे झूला सब लागल छलैय मीना बाजार सब लागल छलैय
हुँ
मुरही कचरी चाॅपवला सभ - सभ ओहोमे छलै चण्डी यज्ञ मे नौ दिन तक भेल छै छलै यऽ एक तारीक सँ चालू भेलै आ नौ तारीक कऽ खतम भऽ गेलै आयल रहीयै अहाँ सब देखऽ ले की नय
नय कहाँ गेल छलहुँ
नय गेल रहियै
नय
अच्छा हमस गेल रहियै देखऽ लऽ
इहै तऽ रहै छियै गाँवमे रहू तऽ खूब फायदा छै अपन घूमू खूब जाउ मंदिर सब घूमू
हँ ताहि दुआरे आर सब
हुँ बढ़िया
अच्छा अच्छा
तहन आओर सब कहियौ अपना सबके श्यामो मन्दिर कऽ ते सुन्दर छैथ
हँ हँ श्यामा माई मंदिर दरभंगा केँ हूँ बड्ड मोन लागल यऽ ओ मंन्दिर जाय केँ आब देखियौ एक दिन नय ओहै मंदिर एकटा नय गेल छी नय तऽ अपन मिथिला केँ जते मंन्दिर अइ सभ जगह घूम लेलहुँ लग लग वाला
हुँ
लेकिन श्यामे माइ मन्दिर नय भेला गैल हँ एकबेर सोचै छियै
हुँ बड्ड नीक मन्दिर छथिन
हँ बौआ सभ केँ गर्मी छुट्टी छलैय तऽ एहिमे तऽ नहिये भेले गेल हम अपन बहिन गाम चैल गेलियै नोत पुरै लऽ
हँ
तऽ आब अहाँ केँ एही बीच मे कहियो रवि दिन कऽ चैल जेबै बौआ सबके जहिया केँ छुट्टी रहते
हूँ हूँ
तहिए कऽ अहाँके चलि जेबै जाकऽ माता रानीके दर्शन कऽ कऽ चलि एबै
हूँ तऽ अहाँके एकादशियो जाग भेल छ लनि हन उपलैयनमे
नय एकासी जाग नै भेल छलैन हमर बहिनके साउस नै छथिन साउस खतम भऽ गेल छथिन
नै गेल छियै
हँ हँ ताहि दुआरे हमर माए लेने रहथिन केश बौआके नानी
हूँ हूँ
हँ बौआके दादी नै छलखिन तऽ नानी लेलखिन केश
हूँ
ताहि दुआरे
हँ
आर सब कहियौ
आओर सब बढ़िआँ
अच्छा अच्छा आ चलि गेलै थऽ अहाँके झाजी चलि गेलै ड्यूटी पर
हँ गेलैथ
अच्छा हँ भोर खन क तऽ पुरुख सबके आहाँ अहाँ के काजे रो हेतै केना घर केना चलतै जेना अपना सखके रहै छै भोरे उठि कऽ काज करू तहिना तऽ पुरुखो सबके रहै छै
हँ भोरे उठि केऽ लेडिसो रहै छै एकदमसँ काजमे व्यस्त न पुरुख तऽ कनि लेट से जाइ छथिन
हँ हँ लेकिन तैयो अहाँके तऽ हुनका सबके तऽ दिमाग मे ई रहै छनि न जे आब जाएब नहाएब धोब आब भागब टाइम पहुच के अई नै पहुचब समय पर तऽ बाते देत हरदम तऽ डर होइते रहै छै लोकके
आ लेडिसोसबके रहै छै पहिले चाय बना कऽ दऽ दियौन हुनका फेर सबकिछु ओरिया कऽ दिययौन तखन न
तखन न जेथिन हँ छैहे की भोरे भोरे ओहो रहै छथि काज मे लागल ओहो रहै छथि अपन तकर बाद तऽ ई होय छै जे औरत सब के अहाँ के काज ताज कऽ लि तऽ दिन मे अहाँ फ्रिये छी
फ्रीए छी हँ एखन स आब फ्री छी
हँ जेना हमरे बौआ सबके पहुँचा देलियै न बजे तऽ आब एखन स एकोटा काज नै छै सबटा काज भऽ गेलय आब भानस करबय दस एगारह बजे तक फेर दू बजेमे सब आदमी एथिन तऽ अपन सब आदमी बैस कऽ खाना खेबै
हूँ हमहूँ सएह करबय आब नहेबाय तकर बाद भानस करबैय
हँ सएह छियै भोरे भोर अहाँ अपन काज ताज कऽ लियौ तऽ नीक रहैत छै आ गर्मीमे अहाँके नीक रहैत छै सूरजो भगवान भोरे उगि जाइ छथिन तऽ ओहिस लोक के जल्दी जल्दी काज भऽ जाइ छै
भऽ जाइ छै आ जते लेट करी तते गर्मी लागै छै
तते गर्मी लगैत रहै छै आर एकदमसँ मोन नहि होइत रहै छै एकोटा काज करऽ के
हँ
लेकिन कतऽ पड़तै
करऽ पड़बे करतै हाँ बढ़िआँ अहके माँ सब ठीक छैथ।
हँ हमरो माँ सब सभ आदमी ठीक छथि एखन नोत पुर कऽ एलथि हे त एखन लोक सब मे छलथि हे तऽ बड मोन लगलनि हें आब सब अपन बेटी सब चलि गेलेन तऽ आब असगर छे मोन खराब जेना लगैत छेय जेना भऽ गेलेन हँ। होते छैय आदमी लोकमे रहै छै तऽ हँ। हँ सुन लगैछै अंगना घर तऽहिसँ आर कनि जेना हुनका अथि जँका लगैत छनि लोक रहै छैय तऽ लोक के कनि दुःख खो रहै छैय तऽ लोक के बिसरा जाइ छै एतेक नैय होइ छैय। आ लोक नहि रहैत छै तऽ नहियो दुःख रहै छै तैयो अहाँके बुझाइत रहैत छै जे दुःख भऽ गेल
हू हू
तैय दुआरे कहलियनि हेँ तऽ कहै छलखिन हेँ जे एको रति अंगना नैय नीक लगै छै सभ चैल गेलै। जेना लागै यै
हूँ
इय भागि जाय अंगना मे सुगना। लेकिन करतै की रहऽ तऽ पड़तै असगरे।